हलो।
हरे माधव।
हरे माधव
ॿयो ठीकु आयो, तां ठीकु आयो दीदी?
हा ठीकु आहियूं भाभी, ॿियो छा था कयों?
लेटी प्यां आहियूं।
अच्छा, रोटी पाणी खाई वरती थव?
न खाधी आ, अञां आया ही न आहिन, शहर वियां आहिन अॼु।
ठाहियो तव?
खिचड़ी अंउ भिंडी आलू।
अच्छा, ॿियो घणा ॿारु अथव तहांखे?
ॿ
अच्छा।
छोकिरो छोकिरी
ॿियो ॿारु छा था कनि?
अच्छा! ॿियो सस सओरो?
आहिनि ससु सोहरो आहे, ॿ ॾेर आहिन, दीदीजन गॾु रहंदा आहिन।
अच्छा!
सब- सब बढ़िया, परिवार ॾाढो सुठो आहे।
अच्छा
हा
ॿियो, घोटु छा कंदो थव?
किराने जो कमु थनि असांजे सभिनी खे। चारई किराने जी दुकान ते वेयंदा आहिन।
ऐं त्हां छा चाढ़यो थव अॼु?
असां अॼु कटल चाढ़ियो आ ऐं बिहु पटाटा रस मे।
अच्‍छा
हा
ॿियो?
मेन असांजी माई न आई हुई कपिड़नि वारी त ॾह अॼु कपिड़ा धोता तासीं, वरी मींह तो पए मथे विझी आयासीं, वरी मीह थो पए, वरी लाहे आयाांसीं।
असां वट त वरी मीं नथो पऐ, हवा पई
हा उस अथव हिते सुबुह खां पए थो पयो हो, अंऊ तैंखां पो वरी अॼु पोचे झाड़ूअ वारी बि माई न आई हुई।
अच्छा
हा
ॿियो?
ॿियो सब बढ़िया आहे।
खाई वरतव रोटी?
हा रोटी खाई वरितीसीं, हाणे इ बस लेटयासीं, गुड़िया खे सुम्हारियो हाणे।
अच्छा, घुमणु वेंदा आहियो काॾे?
घुमण हाणे वेंदा आहियूं हअं त गुड़िया नंढी आहे त न व वेंदा आहियूं।
अच्छा।
हा। ॿियो तव्हां पेके माथे वेंदा आहियो।
न हिन दफ़े न वया आहियूं।
अच्छा।
हन दफे न वया आहियू गर्मी ॾाढी हुई न।
हा। ग्रमी ॾाढी आहे भई। मां बि न वई आहियां।
इन दफे न विया आहियु इन करे।
हा।
पो वेंदा सीं हाणे थाेराे थधकार थे त। गर्मीअ में लॻंदो आ, घर मे ई हुजे माण्हू।
हा सही ॻाल्हि आहे तव्हांजा ॿार स्कूल पढ़ंदा हूंदव?
हा। छोकिरो पढ़ंदो आहे स्कूल में गुड़ीया छोक कॉलेज पढ़ंदी आहे।
अच्छा। सुठो आहे सुठो गुड़िया रोटी पाणी कंदी हूंदव?
हा। सभ सिखयल आहे कंदी आ।
पाण सुठो आहे ॿार सिखी था वञनि त।
कल शॉप में वेठी हुयमि त कयो हुआई रोटी करे रखी हुअई राति। हम करे वठं। हा थोड़ीे देर सुम्हंदा आहियु पर अॼु वरी सुमया ई न आहियू अञां आया ही न आहिन हे ब त राेटी बाेटी डिनी न आहे।
मां पहिरों सम्ही उथमि लेकिन कलाक खनि पहिरियोंई हली छोकरी गुड़ीया हली ई काेलेज त कलाक खन सुम पई हुअम वरी आहियाे छोकराे त वरी राेटी वाेटी। ढिनी मास हुनखे।
हा राति जो जल्दी सुमंदा आहियो।
न बारहां हिकु थीउ ॿारहां साढी ॿारहां थी वेंदा आहिनि।
हा असां सिंधिनि खे ईहे ॿारहां त ॿधल ई आहिनि।
हा ॿारहां साढी ॿारहांं थींदा ई आहिनि। ॾींहं जो इन करे मां हे वेंदा आहिनि सवेल उथंदी आहियां इने। टिफिन जे करे सवेल उथिणो पवंदो आहे साढी पंजे पोणी छहें त हिन करे ही वेंदा आहिनि ॿार त पो सुम्। पवंदी आहियां कलाक खनि।
हा सुठो आहे न। माण्हू थकिजी थो पए सॼो ॾींहुं घर में कमु करे, करे।
पोइ वरी सुमण ई न थींदो आहे पो वरी अचनि त रोटी हिक, हिक खे ॾे। हो। सकूल मां अचे त हुन खे रोटी ॾे वरी। हा खीचा वीचा ठाहींदा आहियूं जिलेबी विलेबी पर हाण त मोस
अच्छा। हा असां बि कंदा आहियूं।
अच्छा।
हा। हाणे मौसमु कोन्हे को।
हा। असां हूंअ कंदा आहियूं गरमियुनि में कंदा आहियूं थधि में।
हा असां बि कंदा आहियूं गर्मियुनि में।
ह्म।
ॿियो तव्हां रोटी पाणी खाई वरिती तव?
न खाधी आ अञा आया ई न आहिनि। न खाधी आ बबू खाई वरताईं हा हुन खाई। उते इए बुंधई, अऊं बाकी असां न खादी आ अञां।
अच्छा
अचन त पो मन् खाऊं था अगोपो। न, न अची वेंदा आहेन हिक, ॾेढ, ॿी बजे ताईं अॼ वरी हाली शहर क़म सां वया आयेन। त न आया ऐन अर्
हां! मर्दन खे भी क़म थयन ता न।
अॼ चार थी वेंदस चईं इह! क़ल, क़ल बि चईं बजे आया आह
हा ॿयो तहां हिन में कॾहिं खां जुड़या आहयो?
असां रात ई जुड़या आहयूं अञां।
अच्छा ताहां खे फ़ोनयूं आयू हूंदव न
हा ब-ट्रे आयूं आयेन न फ़ोनयूं।
अच्छा हा अॼ अलाए छो फ़ोन लगे थी त वरी कटजी ती वञे पई।
हां ब-ट्रे दफ़ा मुहिंजी कटजी वई पर वरी चार, ट्रे-चार दफ़ा गालाए चुकी आयां अॼ
हा! मां बि गालायो हाणे ॿी फ़ोन ताहांखे कई आह, पहरेयों हिंक खे
मुहिंजी हिय चोथीं आ हिंनमल हाणे हीअ।
अच्छा, मां क मुखे आयूं ॾाढयूं आऐन पर मां कई अॼ ब्यो ॿीं आ पहरेयों हिक खे कई वरी हाणे तहांखे कई।
अउ ट्रे ईअं ई इए डिसकनेक्ट थी वयूं ट्रे ईअं ई कॉल।
हां मुहिंजी बि हिक थी वई।
अउ बाक़ी इय ट्रीन ज़ेणन सां रात गालाओ वरी हाणे इहो चइन ज़णां अॼ चो तुम्हे काॅल आया आहे।
अच्छा अञां मतलब तहां कहिंखे लगाए नथां सघों न। बस ॿ ॾीहं इए गालाहाईंदव त पो
न-न अञां लाए नथा सगू।
हां आ
खाली वधाए कॉलिंग अचे थी बस
ताहांखे ॾेर ॾेराणीयूं हूंदव न अच्छा रहा गॾ। ज्वाइन फ़ैमली तव।
न-न न सभीन जी इय सेफ्रेट आ पहिंजी
अच्छा पहिंजो-पहिंजो रहंदा आयेन। अच्छा सुठो आह सुठो।
ॿ निण़ाणू आयेन।
अच्छा ईंदी वेंदी हूंदव निण़ाणू घुम्मण।
हा आई गर्मीअ में आई हिकड़ी, हिकड़ी अञां न आई आह सतना मा अञा। हिकड़ी न आई आ अञां। हिकड़ी हाणे ईंदी, हाणे राखी ते वरी ईंदयूं।
हां बस राखी बि ॾयाण आई।
वॾी त चए पई हाणे ईंदम हाणे अचे थी अलाए नथी अचे ॾिसंउ।
अच्छा सफ़ा सुठो ब्यो नास्तो छा ठातों हूअ।
नास्ते ते आलू या पराठा कया।
अच्छा सुबाह इओ ई नास्तो बाक़ी इओ ई पोहा, आलू या परा
हां! आलू आ पराठा या वरी हाणे मां चम छा ठाएजें त़ह खां खिचड़ी थोॾी अउ त् भिंडी आलू ती तरां पई।
हा असां अॼु वरी नाास्तो न खाातो होसीं।
त उहे थोरी खिचड़ी ही ठाहे वरती असां ॿिनि ॼणनि लाइ, न हे न खाईंदा आहिनि हे फुलका खाधई। फुलका खाधई।
ठीक आ न, अऊं गुड़िया टिफिन खणी वेंदी तव?
पचाइन्दा अऊं असां अॻ हानी खिचणी थोरी ठाही सीं।
अच्छा सुठो आ सुठो।
ॿियो सभु सुम पिया तवि घर में?
हा सुम्ही पिया आहिनि ओ, नानी जनि रेहणु आया आहिनि हिते। थोड़ा ॾींहुं घुमणु आया आहिनि।
अच्छा
त हुननि बि हाणे ई रोटी खाधी त सुम्ह पई आहिन, मम्मी जी बि सुम्ह पई आहिनि। दीदी बि सुम्ह पई आ। असां मुहिजीं गुड़िया भी सुम पई आ, बसि मां बि हाणे मां चयमि की अॼु सॼे ॾींहं में फ्री न थी हुयमि, ॿुधायांव तीं न माइयूं न आयूं। त कमु पंहिंजे मथां हुयो त ॿिनिन ञणनि कम कयोसीं त वरी हाणे वांदा थिछासीं, त मां चयोमे हिकु ॿिनि ञणनि सां ॻाल्हाए वठां, पोइ सुम्हा ती।
अच्छा
हा
पोइ सुम्हदव, पंजे छहै उथंदा हूंदव?
हा पोइ पंजे साढी पंजे उथंदा आहियूं। वरी नलको अचे, चांहि रखऊ।
पाणी भरियो।
हा
अऊं मर्द सभु दुकानु ते हूंदव, जेन्टस सभु दुकानु ते हूंदव?
हा सभु दुकानु ते। ॿियो ॿुधायो ताहां कुछ? हा हाणे सुम्ही थी बि वियसु, हुन खे अधु मुनो कलाकु।
ॿ टे कलाकु सुम्हदीं हूंदी उवा भी?
हा सुम्हंदी आ, पंजे साढे पंजे मां उथारींदी आहियां, वरी न त राति जो हिकु ती वॻाए सघे। हा
अच्छा
हा सुबुह सवेल उथी हुई आ न?
हिनि साल स्कूल वेंदी त, पोइ हाणे वरी छुटो न माण्हुं सुम्हणु वुम्हणु।
बसि हाणे ॿ महीना ट्रे महीना बारिश जा गुज़रनि, त प्ले में एडमिशन कराईंदीमासि। हा
हा
पो वरी थोरो हिनि में वेहे, त पो वरी सुठे स्कूल में कराईदींमासि।
हा हा वेहणु सिखे हाली।
जेस ताणी वेहे।
तां थीयो तवि ॻाल्हाइणु सभिनि सां?
सभु हा मां इअं ॾाढनि जणनि सां ॻाल्हायो आ। फोनियूं आहियूं-ॾाढियूं आयूं। पर कयूं मां केहिंखे न हिननि बसि ॿारहां मिन्ट ॻाल्हाइजे, ॿारहें मिंटे खां पोइ पाणे ई फोन कटजी वेंदी।
हा त न ॻाल्हाए घणा मिंट चुकायो, सौ अस्सीं मिंट ॻाल्हाए चुकायो?
हा ॻाल्हाए चुकी आइयां।
अच्छा
हा
हम्म ॿियो ॿुधायो
ॿियो सभु बढ़िया आहे तव्हां ॿुधायो
तव्हां घणनि ॾिहं का‌लिंग करे चुकीयो ॿिनि ॾींहंनि पोइ
हा ॿिनि ॾींहंनि खां पो बसि ईअं मतलबु ॻाल्हायो ॾाढो ॻाल्हायो टीह फ़ोनु लगभग पंजवीह टीह फोनूं कयूं आयूं वई ॿिनि ॾींहंनि खां कल्हु अलाइए छो नेटवर्क इश्यूं हुयो मुंहिंजी लॻी न पई फ़ोन किॾे
अच्छा, अरे मुंहिंजी ॿि सुबुह न पई लॻे
हाअ अॼु वरी लॻी त पहिरीं फोन ॿी ख़े कई ऐं हाणे वरी तव्हांखे कई
अच्छा, ॿियो सभु बढ़िया घुमणु वेंदा आहियो काॾे न
घुमणु हाणे ईअं काॾे वञूं बरसात में
अच्छा, ॿाहर वाहर वेंदा आहियो घुमणु न
ॿाहिरि वेंदा आहियूं हाणे सोचो आहे सितंबर में वञूं
हा
हां
आ
हा न सभु न पूरो न बसि इअं मतिलबु असां ऐन मम्मी जन जी भेनरु, भेण अथन मासी जनि त उन्हनि सां थोरो वैष्णोदेवी जो प्लान ठतो आ
अच्छा
हा अम्मा
हा
घुमिया न आहियूं ॿ अढाई साल थिया आहिनि किॾे विया न आहियूं
अच्छा, घणा साल थी वया शादी खें
मुंखे टे साल थी विया चोथो चालू हुआ हां मुंहिंजी गुड़िया आहे ढाई साल जी
अच्छा ॿियो दीदी ठीकु तव सस सुठे सां हलंदव
हां हां सालनि जी आ सठे सालनि जी आ
हाअ
हा
नानी ठीकु आ आई तव त
हा नानी ठीकु आहे बसि हाणे ॿुढापो थो हले माण्हूं घुमी फिरी नथा सघनि
हा
हा
ॿियो नानीअं किथां ॿ ॿ शहर मां आई आ न
हां ॿे शहर मां आई आ
अच्छा
असां वियासीं हाणे मम्मीअ जी भायटि मंगजी त थी आयासीं गॾु पाण सां
अच्छा काथे मंगियल भाइटि अच्छा। सुठा तसि घर वारा?
बढ़िया, बढ़िया परिवार ॾाढो सुठो शांती को परिवार मिल्यो अथसि।
हा।
हा। माण्हू सुठा हुया। ॾाढा शांति स्वभाव जा हुया।
हा।
हा।
ठीकु आहे न। न्याणियू सभिनि जी ख़ुशि रहनि।
न्याणियु सभिनी जी ख़ुशि हुजनि चाहे, जेन्जयु हुजनि।
हा।
हा।
ॿियो सभु बढ़िया।
ॿियो सभु बढ़िया, बढ़िया।
ॿियो लटा कपिड़ा उतां ई वठंदा आहियो सतना माई ओ ईहो।
न। न। मां पंहिंजे पेकनि में घुमणु वेंदी आहियां हुतां वठी ईंदी आहियां।
अच्छा।
हा। हाणे वरी वैराइटी सुठी न हुई। हा। हाणे वैराइटी वरी सुठी न नाहे। हाणे वरी। हा। असां बि इताइ मां बि वठी ईंदी आहियां। हाणे त। रक्षाबंधन में वैराइटी सुठी ईंदी। हा। असां बि न वेंदा आहियूं।
त, उताई वठंदा आहियूं।
हा हाणे वरी बा
वेंदा आयु।